हलो
की हाल चाल हेलो आवाज आइब रहल अछी
हेलो
हेलो आवाज नहि आबैया की
आबि रहल यए बाजू की हाल समाचार
ठीक छै अहाँ कहूं की हाल समाचार
सब ठीक छै अहाँ फोन दूर रखने छियै की
हँ अखन दूर छै एयर फोन अथि लगेने छलिए
इयरफोन नहि लगाबैके छै हेलो
हँ हँ रोकियौ रुकियो हँ ओहो आओर तऽ पानी सब केने छै अहाँके
हमर सब बढ़िया हमर खाना पीना भए गेले हे अहाँ बताउ की भए रहल छै
कथु ने आयल छलियै ने एते कपड़ा सब राखल छले सोचलियै कनी सब कनिटा समेट दिय नै आहा के आवाज से लागि रहल अछि कि कनि अहाँके तबियत नरम अछि तै दुआरे पुछब
ताही दुआरे
हूँ हँ आइ गर्मियो बड केयने छै बकी दिन कनि बा
खिनाइ पिनाइ भऽ गेल कथि सब भेला हू एगजा आथिक परीक्षा अछि ने आहा के ताई दुआरे हमरा ठाम तऽ अखन बनबे करै छै कद्दू के सब्जी बनै छै अहाँके नीक लागै त कद्दू हेलो हेलो भ गिलाई
की बाजै छलियै
कहलौं अहाँके कद्दू नीक लागैया
हँ हमरा कद्दू में चना डालि के बड़ नीक लागे य
हा हां ह ओ कद्दू आ चना त बड दिन के बाद अहाँ हमरा याद दिला देलौं हमरो मम्मी बनबे छलखिन हे तऽ हमरा बड्ड नीक लागे छले तऽ भैया नहि खाइत छलखिन खिन तऽ हुनका काम बनेनाइ छोड़ि देलखिन आ पप्पो के नहि नीक लागे छै
हमर मम्मी की करै छै जहिया बनाबैके रहै छै कद्दू तऽ मतलब चना फूल लऽ तऽ रातिमे डालि दै छै ओ चना दालि जे भेले से कनि बेसी के ओ फूले लए डालि देै छै ओकर बाद की कर
चना दालि के ने दायलो बड नीक लागे छै इ मसुरी के दालि अरहर के दालि सबस खाय में कनि बेसी नीक लागे या हमरो चना दाल के तड़का जे होय छै ने उहो बड नीक लागे या अहाँ के बेर बेर आवाज कटि जाय ये नहि आबैय निक जकाँ
हम कहलहुँ कि जे ओ कद्दूके सब्जी जे बनैत छै
हँ
तऽ ओहिमे ‌मम्मी चना फूलय लए कनि बेसीे कऽ दऽ दैत छै कियकि ओ छै सब्जीमे तऽ पड़बे केल चना आओर कद्दू आओर
हू
चोक फेर पीस को ओकड़ा
ओ एन क हमहु करबै एक बार हमरो बड नीक नीक लागै छै ओकर न हमरा अथी चना दाल के जे तड़का होइ छै ने सेहो हमरा बड्ड नीक
ओ हमर घर पापा के हमर हाथ के बड़ नीक लागे छै तरका कियाकि हम बनाबै छी एकदम चहटगर बेसी मिर्चा चीज सब डालिकऽ मसाला डालिकऽ एकदम चिकेन जेना
उएहसभ तऽ नीक लागैत जे हमरा सभके कनि चहटगर खेनाइ पिनाइ बेसी नुन प्याज अथी मसाला सब दिअ तऽ नीक लागे छै
भरि भरि कऽ हम डालै छियै प्याज ओहिमे रस एकदम कम डालब मतलब नहिके बराबर डालब प्याजे जते डालैत छियैह पानि छोड़ै छै कऽ लै छै ने तऽ पानि छोड़ै छै ओकरे उएह पानी मे बनावे छै मतलब बड टेस्टी बनै छै
हमरा याद आब आबि गेल आब खेनाइ खायके हमरा मन करैएा
ह फेर हमर मम्मी के नहि होइ छै ओते ठीक स बनेल लेकिन हम पप्पा बनाबे छीय मिल क तऽ बड नीक बनै छै
ने कि मम्मी सब नय नीक जकाँ बनबै छथिन हमरे सब हमरो हाथके
देखै कते नीकसँ बनाबै छथिन कोनो कोनो खास क ओ भऽ गेलै चिकेन ई सब जे भेलै से पापा सब बेसी नीकसँ बनाबै छै
हँ हमरो पापा माछ बर नीक बनबै छलखिन आ पिछला साल हमर मम्मी अथी बेड पर छलखिन हे हुनकर पैर में भ गेल छलै एक्सीडेंट भ गेल छलै
केना
जाइ छलखिन हे कतहु तऽ गाय हूरपेटलके तऽ ओकरे से बचे लेय ओ कतौ पैर धरलखिन ई बुझ के क ओ ओतऽ सेफ अथी सुरक्षित जगह छै तऽ ओतऽ पैर धरलखिन हुनका की बुझल छलैय कि ऊपर से नहि होइ छै कि कोनो कोनो चेंबर सब रहे छै ओकरा मैट ध क रहै छै तऽ ऊपरसँ मैट छै तऽ लोक ह सहे पएर नचे नीचा चलि गेलै आ फेर पएर निकलै छथिन तऽ हड्डी टूट कऽ बाहर आब गेल छलैया बड ऑपरेशन भेल पैर हुँ बड बड दिकत भेल बड्ड आब एखनो तक नीक जकाँ हमरासभ जकाँ नहि ने चलि पाबै छथिन आओ पिछला साल भेल छलेये म मई मे रोड लागल छै पैर मे बड दिक्कत भऽ जाय छै
रड लाग होछै कि ओकर रोडो लगाउ ओकरामे ऊपर से भी निकलबौ करय छै एक साल के बाद तोरा
नहि हमस पूछने छलियै तऽ कहल कहलकै ने कि ई रोड ने रहिए जायत तऽ कोनो दिक्कत नहि हायत पहिले छले ने हमर चाचा छलखिन हेँ तऽ हमस छोट छलियै